हेलो की दाल
गोर लगै छी, दीदी
खूब खुश रह' खूब खुस रह' जुरेल रह' आनंद रह' की हाल सम चारज छओ,
ठीक छै, अहाँके हाल समाचार ठीक यए न, सब
हँ - हँ ठीक छै, सोचलियौ जे तोहर तबियत खराब भए गेल छो। की भऽ गेल गेलो,
हमर तबियत ह खराब भए गेल छले, ई बार बहुत बारिश भेले ने समस क्तीपुर चइल ऐल छलियै बहुतेक बारिश में भींग गेलेैए ई हे चलते। ते बारिश मे भीग गेले ने तऽ मन खराब भऽ गेले,
की भऽ गेलौ बोखार लगि गेलो की सर्दी भऽ गेलो।
हँ बुखार सर्दियो लागि गेलै, बुखारो भए गेले ठीके ने होेत रहे दवाई करबे एतेक तब ठीक भेलै।
ह चल बड्ड बढ़िआँ भगवानके कृपा छलय जे ठीक छै, ठीक भेलय। आगे दाई मम्मी पप्पा सब ठीक छथुन,
हँ मम्मी पप्पा सब ठीक छथिन अहाँके सब ठीक यऽ ने घर मे।
हँ- हँ हमरो घरमे सभ ठीक छथुन सभ ठीक छथुन। अगेदाइ आ घरमे खाना पीना अ कें बनबै छथुन।
हमर घर मे खाना पीना कहियो -कहियो हम बनबै छ कहियो - कहियो मम्मी बनबै छथिन।
ओ मम्मी बनबै छथुन आ दइ आ घरो बनलौ हे तोरा नया
हँ -हँ घर बनल छैले खाली पुरनका घर टूटेलके ने पलस्तर भेल छै।
ओपला अच्छा हँ -हँ पालस्टर भेलोह नइ
हँ पुरनका घर टुट के नयका घर बनले हन ई बार
अच्छा बड बढ़िआँ भए गेलो ने ने बढ़िया देल पुरनका घर मे तऽ साँप गोचर सब रहल, पुरनका घर आब के रहै छै, आब त नया जेनरेशनके बच्चासभ रहल नया चीज खोजलक की,
हँ -हँ माटी ओ धस जाइत रहे। पुरनका घर मे इएह ल कहलखिन मम्मी जे टूटबा केना एक घर बने जेते,
हँ भन्ने बना लेलखुन, भन्नने बना लेलखुन आ प्लास्टर सब भग गेलहु नय,
हँ प्लस्टर सब भए गेल ओने साँप आ जाइ छै। कोनो -कोनो कीड़ा वीरा आ जाइ छै।
ह से त छयहै हम तऽ कहबे केलियै जे पुरनका घरमे साँप कीड़ा के ज्यादा आवंश रहल ओ ज्यादा आयल। की
ओ। ह -ह बहुत आ जाइ छी इहे ले मम्मी कहलखिन कि जेना। इ बेर बनाइे ले छै ओना बरसात के मौसम मे न बहुत कीड़ा मकोड़ा आ जाय छै।
ह से त छहिय। से तऽ छहिय ए बार मट पोखर पर तोरा मट पोखर।
ह-ह-ह
ओतय बड़ गुरूजी बाबाके जे स्थान छओ।
ह
ओत पर नओमी के दिन छागर सब पड़े छै गै सुनलियै ह
ह-ह-ह छागर सब पड़े छै कुमायरों आ खिलबै छथिन।
हँ सुनलियै जे छागरोसभ पड़ैत छै कुमारि सभ खेलक आ की कहे छै जे कुमारिसभ खयेलक आ हुनकर जे जहिया बर््थडे रहल जन्मदिन तहिया मुढ़ी बताशा च प्लेट आम किताब फल्ला चिलला बडड चीज रहल आ उह जे ओ उएह चीजसभ बँटायल त बच्चा सब ते बड खुश होयतेते हमरा लगे या बड खुश होे।
बड खुश होइया बड खुश होइया दीदी दीदी।
हम्म
सुनलहु हेन अहाँ की जे अहाँके पास अहाँके घर के पाछु काली मन्दिर य जाहिमे कुमारि आर खेवेया बहुते गांव आर के सब कुमारि खाइये।
हँ-हँ हमराकहलखिन्ह बगलमे काली मन्दिर छथिन। दिव्य मंदिर छथिन गी की कहै छै। ब्ट दूर दूर से लोग सब अबे छथिन। बड़ दूर दूरसँ शहर सबसँ लोक सब विदेश सबसँ लोक सब आएऽल। आरो एतऽपर पूजा पाठ करबेलक धूम मचेलक डी जे बजेलक भगवान के आगमन केलक खूब मतलब भगवान् के अ देख देखलक सुनलक आदमी सब रहल मारे की कहै छै। देख कऽ तऽ मोन खुश खुश भऽ जेतउ। हम त कहीतियोरेकी जे तूहो एकबार अबते देखते रे बुझलें।
हँ हँ आयब आयब एकबार छागड़ो और कटैत हैत ओतऽ बहुते सारा
हँ छागड़ो कटेछै की कहैं छै। ओतपर हुंम बड्ड छागर कततौ लोकसब बुझीतऽ आबजे एतौ दुर्गा पूजा दुर्गा पूजामें तऽ बड्ड बलि पड़यछइन भगवानके बुझी तऽ बड खस्सी कटलक बड्ड खस्सी कटाइ छनि। दीव्य स्थाने जहनछय तऽ हेबे न करतय बुझैनहि छही।
हँ हँ सुनलहु रहे की जे एकावन गोस छागर कटायल छले।
हँ का एकाबन गोछागर कटेलेरे की कहयं छैं। लेकिन देखकऽ बहुत डरो लगय छलेगे लेकिन की केलजे
जाइत हेत।
हँ देखकऽ देह सिहेर जाइ छले ठीककहले ठीककहले। इहे बात भैल छलै, हमरा साथे बुझलै।
अहाँ देखऽ जाइ छियै कि नहि
हँ-हॅं जाय छीय देख, जबहिये बुझलहु ने जे कतौ दूर-दूर स आदमी सब आबि रहल छय आई ढोल-ताशा-मगरा बजतै तऽ गेलों आ ओय के बाद देखलहुं, से नीक लागल-से नीक लागल जे की कहय छै, कते-कते दूरसँ लोकसब ऐल कते-कते दूरसें अ सब लोकसब दर्शन देलक भगवानके दर्शन करऽ आयल की कहैय छै, प्रसादी मुगंबा लड्डू, बताशा मिठाइ ओ छप्पन प्रकारके मिठाइ सब भगवान ले लऽ कऽ ऐल भगवान के भोग लगेलक, आ ओतऽ जते हमरे जेना-जेना देखिही, हमसब गेलियै तऽ हमसब दर्शके ने भेलियै
हँ-हँ-हँ
तऽ दर्शक भेलियै, त हमरा सबके ओ जे परसादीके भगवानके भोग लगय छय तऽ हमरासब मे वितरण हेतौ की कहयछै, प्रसादी तऽ एक एक मुठ्ठा भऽ जाययैं। बड्ड प्रसादी देतौ गे की कहय छै, बड्ड परसादी देथौ आ सब के बटला उसब आदमीसब धर्मात्मा भेलय, उसब पुण्य कमेलक ईसब कऽ कऽ एगो हमसब छी। जे नहि जा पबय छी, की करियै भगवान जतके देलखिन, ततके मे छी की कहय छैए।
हँं तब अहाँ सब सांझ बात्ती दिखाबऽ जाइ छियै की नहि, अन्दर घुसऽ दैये भगवान के अन्दर
हँ-हँ हमरा सबके किये नहि घुसऽदैत हमसब तऽ लगके आदमी भेलहुं हमरा सबके किये नहि घुसऽदैत हमसब तऽ हुनका सँ चाभी लऽअबय छियेन, पूजापाठ कऽअयलहुँ खोँइछा दऽ देल की कहय छैए चाभी नहि, सब के नहि थिन बुझलही नहि दयछथिन। नहि दै छथिन तहिके कारण छय ने, की कहै छैए उ एतऽ के जे कालीमन्दिर छथिन, कालीजी जे छथिन ने से माटिके अवतार छथिन, माटिके छथिन ओ बनल हुनकर प्रतिमा जे छय से माटिके छै न, तऽ उएहमे त तऽ आदमी सब मूर्खो छै ने गे की कहै छैए गैल आदमी एकलो टा जल ढा़रि देलक, गैलआदमी एकलोटा जल ढा़रि देलक आ भोलाबाबा जेनाजे सोचतय, कालीयो जी पर जलढा़रि दियै तहन तऽ दिक्कते न छय। देखि हुनकर प्रतिमा छै, ई नहि छै जे भोला बाबा नहि गलै छथिन तऽ हँ ग काली जी गैल जाय छथिन, ई नही बात छै बुझलही लेकिन की कह, की कहै छैए उ तऽ हुनकर प्रतिमा के हिसाब स न कहै छिऔ, मैट के छथिन प्रतिमा बनल। त गैल जाइत छथि, आब जे हुनकर पुजारी छथ ओतऽ हुनका बडु दिक्कत होय छैन, बड्ड दिक्कत होय छैन। हुनका फेर सँ प्रतिमा बनाबऽ पड़ल, आ ई घटना छै न ई खराब बात भेलेै, एहन बा नहि होबाक चाही बुझलही।
हँ-हँ नहि देखय छियै, सबके तऽ नहिये दैत हेथिन।
हँ लेकिन ओम्हर के आदमी नहि बुझै छै बुझलही कि ने।
ओ अहा सब के छागर आर कटाइया कि नैय कोनो कारण आर पे।
हँ छागर सब कटाय छैय कटाय छैय।
ओ ठीक छियै न।
हँ ठीक छियै तू सब ठीक छे।
हँ ठीक छी।
और सब कही।
हँ और सब तऽ ठीके याऽ हमरा एतऽ आहाँ कहिया एबै।
एयब -एयब हम जरूर एयब अहाँ तऽ अहाँ जहिया बजा देबै हमरा तहिया हम एयब। हाँ के मम्मी के सुनलो बड तबियत खराब रहैया हमरा बड मन करैया मम्मी के एक बार दे भूखा आबऽ लऽ लेकिन नैय अैब पबै छी की कहै छी बौआ हमरा तऽ जानबे करै छी जे दिक्कत कतेक याऽ समझबे करै छी। अहूँ के तबियत खराब भेला रहै तऽ नहि अैब पेलों। एब हम एक दिन टाइम निकैल कऽ एब जरूर।
मम्मीयो के तबियत खराब भऽ गेल छेलै फेर हमरो तबेत खराब भऽ गेल छेलेै भायजीये सब। कुछ करै छेलखिन।
हँ से बात तऽ छैय भायजी आहाँ के बड होशियार छैय हमरो पता पता चलल जे भायजी अहाँके कम काज जते बेटीवला लुुर बुइध होय छैन सब हुनकामे छैन भरपूर। ओ पढ़ाइयो लिखाइमे बड तेज छैथ। तऽ ई बात तऽ हमरा पता छेला बड की कहै छी। हमरा-हमरा कहलैन कियो कहलैन जे येै ओ जे छथिन हुनकर बच्चा सब जे तेज तरक्का ये की कहै छी हमरा कहलखिन रहए बुझलौ।
हँ भाईजी आर तऽ खेलो कूद मे बहुत एक्सपर्ट छथिन।
अच्छा खेल कूद मे एक्सपर्ट छथुन।
हँ क्रिकेट अ तऽ खेत में होय छैय ने हमर सबके छठ पूजा से दू तीन दिन पहिले।
हँ।
तऽ हर बार भाग लेै छथिन भायजी हमर।
अच्छा भने ले छौ भने ले छो लेबे के चाही अैयै हमरा गाँव में एगो पर प्रतियोगिता भऽ रहल छै कही ने भाय के भाग लऽ लेबऽ लेल।
खेल कूदके।
हँ गै कबड्डी छैय हॉकी छैय आ की कहै छैय फुटबॉल वला एनना के फेकै छैय हमरा नैय बुझयऽ आबै ये ओते। उहे फुटबॉल फेकऽ वला छैेय गे उ तऽ। तोहर भाय सब तऽ कऽ सकै छेलौ।
हँ हँ। अपन भाइके कहब जे जाउ आहाँ कऽ लिअ तऽ कोनो -कोनो चीजो तऽ। तोहफा मिलत
हँ प्राइज तऽ एगो छैय फर्स्ट प्राइज जे छैय। पहिला प्राइज छैय साइकिल दूसरा प्राइज छैय। कम्प्यूटर तीसरा प्राइज छैय कलर आ पेंसिल मेटो सभ किताब सब देतै।
ओ,
जेह प्रायज जीत जेतै, तै लेकिन जीततै जेतै, भऽत जेतै पैसा कौड़ी, की,
हँ, फर्स्ट -सेकेंड- थर्ड, कोनो मे स तऽ भऐ जेतै,
उएह नए कहैय छियौ, भऽ जतै रहए तऽ ठीके नहि रहतै रहए।
हँ -हँ -हँ,
हँ, तहन कहहि दाय, ओर सब ठीक छौ,
हँ, सब ठीक यै, अहाँ सब ठीक छीयै ने,
ह हँ- हँ, हमसब ठीक छी, तोहर मोन भरियाल लगै छौ, की भेलौ, सर्दी आर छौ की,
नहि, सर्दी आर छलै, आब कनि मोन ठीक भेल छै, तऽ कनी खखार आर होय्या,
ओ, ठीक छौ, भने दवाइ आर करवा लीहे, बुझले, मम्मी के कहिये, ई सब बीमारी नै ठीक छै, बढ़ि गेलहु ने, तऽ बड़ा दिक्कत हेतौ, बड दिक्कत हेतौ, हमरो पड़ोस मे न, एगो बच्चा के एनाहिते भ गेल छले, तऽ बड दिक्कत भेलै, बड दिक्कत ई सब नहि रहबाक चाही जादा दिन, ई सबसँ तऽ दिक्कते होइ छै, की,
हँ- हँ, ई बार तऽ, मौसमो बदले छै, तऽ दिक्कत तऽ हेबे करते, सबके एक दिसने से मोन खराब भ जाय छै,
हँ -हँ, ठण्डी मौसम, गर्मी मौसम, बरसातके मौसम, सेहो आयल, तऽ, ई तऽ छैहे, पैन तैन पड़ल देह पर तऽ भऐ जाइ छै, लोकग की करतै, समस्या तऽ खराब छैहे ने, लोक की कऽ सकैए, सर्दी बोखारके टाइम छैहे, अपन लोकके बिीमारी पकड़ि लेलक, किछ भऽ गेल, दबाइयो बीरो लोक कतेक करबेतै, मोन तऽ एकदम आजिर भेल